हेलो की सखी की हाल चाल छै हैलो हेलो हँ सखी आवाज नहि
हेलो
हैलो हैलो हेलो हेलो
हैलो
की सखी अहाँके की हाल चाल छै
सब हाल चाल तऽ ठीक छै सखी अपन कहू
हमार आरके भि हाल चाल सब नीक छै पर खाना पीना के व्यवस्था हो गेल छै
हँं सखी खाना पीना के तऽ व्यवस्था हो गेल छै अभी खाइ नै छियै
जी की आहँके खाना के व्यवस्था होइ छै सखी
हँ अ आलू भरके रोटी बनाएल छी सखी आ चटनी बनाय छियै
हँ आलू भर के रोटी भी खायमे बड़ी नीक लगै छै आ सखी तऽ आओर आलू जोरे आलू भर के रोटी जोरे आओर को ची बनाय छियै
आओर चटनी बनाय छियै सखी
ओ का ची के
बेदाम के चटनी बनाय छियै
जी हँ बेदाम के चटनी अभी नीक लगै छै खायमे हमहूँ तऽ बनाय छियै तनी भिंडी के भुंजिया रोटी बनाय छियै आय यहाँ मन तनी खाय छियै आओर ओने आम उम के भाव कैसन छै सखी
आम उम के तऽ भाव ठीके छै सखी सौ रुपयाके डेढ़ किलो छै
ह्म आ लीची यार
लीची यार तऽ बड्ड महँगा छै सखी उतना न खरीद पारी
जी ने न लीची आर तऽ बड़ी महंगा हो जाइ छै सखी कि इधर न तनी लीची आर के तनी भाव जादे बेसी रहै
हाँ
जेही ने बात छै अभी तऽ गर्मी के सीजन मे लीची अतै एके बार खाय ले छियै
हाँ सखी
उं हमर आर तनी कोंची कोंची खाइब छै
का सखी
आओर तनी गर्मी उर्मी कैसन छै सखी
गर्मी तऽ बड्ड छै सखी एकदम माथा पागल हो जाइ छै गर्मी से अभी व्याकुल लगै छै हाँ सखी
नहि न य तऽ गर्मी बड़ी ज्यादे छै सखी कि इतना जादे छै कि मन एदम व्याकुल हो जाय
हाँ सखी ऐसी इधरे छै आ पानी तऽ कल पड़ल रहे लेकिन मौसम न ठीक होवे छै
जे हाँ तऽ पानी ओनी तऽ एनीओ तनी पड़ै छै लेकिन एनियों मौसम तनी नीक न रहे छै ओहि गर्मी जादे बढ़ा देवै छै गर्मी से तऽ मन व्याकुल हो जाइ छै
हाँ
ई तऽ बात छै
आओर सखी
आओर सब तऽ सब ठीक छै
तनी यात्रा उतरा के पलायन होइ छै
हाँ सखी यात्रा के तऽ पलान होबै छियै देख किन बड गर्मी छै ने तऽ सोचे के पड़ी निकले खातिर
आरके पीता ओ ई बात छै एतनादेरमे यारमे तऽ क निकले कर ले पैसो छै परै छै
हाँ
आओर सखी ओर बता हू हमर तऽ तनि
यात्रा उतय के पलायन बनल छै लेकिन हम उ तनी निक ले के बड़ी सोचे बड़ी
हाँ सखियऔही नहि बात हो जाइ छै
हाँ तऽ तनी यात्रा यूत्र्रा करके आयलो छियै
हाँ
फिर लेकिन तनि यात्रा उत्रा के प्लान होइ छै लेकिन हमर मम्मी यह आर के एगो घाव हो गेल छै जे ई खातिर तनी ज्यादे आउ टाल बेटाल हो जाय छै आ इतना बरी बड़ा घ हो गेल छै कि डेली डेली डॉक्टर के पास दौड़य छियै ठीके एना होवै छै तऽ बड़ी परेशान रहै छियै एहि सखी ई सब चीज आदमी के शरीर के कष्ट बड़ी खराब
खराब चीज छै ठीके कहै छी सखी
एक तऽ गर्मी इतना बढ़ा देल छै कि बर्दाश्त न हो गेलै पंखा कूलर के हवा तऽ पते न चलै छै हमर घर में तऽ ए सी उ सी के तऽ साधन नहि छै तऽ ओहि से तनी गर्मी झेलेके बड़ी गर्मी लगै छै तऽ ओहि तीन बेरा करके तनी मोटर चला चला के नहा लेबे छियै आ ओहिसे पंखा कूलर तार पाउडर मार के बैठ जाइ छियै
ह्म
की करी आदमी ए तऽना गर्मी छै
ओ त गरमी त हइए छै माथा खराब एकदम लगतौ क एकदम खाली पानी पीते पीते रहिए पीते रहीयै
तऽ ओर सखी आ तऽ महगा आइो नहि कैसन छै
महंगाई त बड छै सखी एकदम इतना अच्छा कि एकदम कि एकदम घर के मैनेज करेमे बड़ी दिक्कत हो हो छै सखी
हाँ जे त बात छै सखी क सब सब्जीया ओते महंगा हो गेल छै आदमी आज के तऽ पाच सौ हजार तऽ पते न चलै छै
ह्म
पच सौ हजार मे तो झोलो न भर छै ह्फता भर जिला मे मे तऽ हजार रुपया खतम हो जाइ छै
ह्म त ठ कह छै सी एन अर्थ एकदम पागल हो जाइ छै एकदम पाँच सए रुपैयि मे झोलो न भरे छैय
तऽ जे ईने सोचे पड़ै सखी की को ची खातै को ची पकतै
ह तनी सब्जी आर ते एतना महंगा छै कि फल फूल आदमी लेबे के सोचे पड़ी
हुँ
आ बाप र सखिया तनि हम तनी बजार गेले छीये कल्ले एगो पूजा छ एकादशी निराजली एकादशी से ही खातिर मम्मी बले छै कि तनी आप कुछो कुछो पूजा के समान ला देवै आर तनी फल फूला देवे के तऽ पूजा उजा के ते सामान ले लेबे छियै आ फिर बाप रे बाप इतना जादे महंगा फल उल मिलै छै कि एकदम पहले तऽ ह मिल मिल छै ने सौ रुपआ के डेर किलो लेकिन हम जब आज बाजार गेले छियै तऽ हमरा बतायले अछि कि सौ रुपआ साबे किलो मिलतै आ बाप रे बाप क से उआ कितना महंगा हो गेल छै बोले छै कि तीन सौ रुपया किलो बताहु तो सखी तीन सौ रुपया किलो आदमी सेब खाइत आकेला ओइसिय पैंतालिस रुपैया दर्जन ह हँ तुमा मि के बोले छीये कि मम्मी ह हम न फल फूल के खरीदारी कर पेब जे इतना महंगा छै से हमरा बड़ी जादे अखरे छै हँ तऽ पूजे उजे तऽ पूजे उजे समानुमान कीन उनके घर आ गेल छीये कन त कल तनी दोसर दने बजार जाय जाइके पड़ी तऽ तनि देखै छियै कि कोन कोन पर अपन अपन भावमे पड़ते ओ सब कुछ कुछ तनी मनी तऽ देबि पड़तै पूजा पाठ के दिन में तऽ वैसे नहि ने
हँ सच मे
तऽ त तोरो घरमे निराजलीए एकादशी होइ छै सखी
हँ सखी होवे छै हम हमर मम्मी आर करे छियै लेकिन इस बार तनी तबियत खराब के कारण क काज न करते कि मम्मी न करतो
जे हमर मम्मी के तऽ घाव होल छै त बोलल गय छै की तनि उकर करते ओकर मन के तऽ कोन जाने छै
हँ मम्मी आर के मन पर निर्भर करय छै
हमर मम्मी यार तऽ केकरो कहना भी न मान ह
हुँ ठीके एकरा जैसे की
जी ई नहि बात छै सखी
हुँ
बड़ी परेशान हो जाइ छियै हम कितना बोलेके पड़ी बच्चा तऽ छै नहि कि बच्चा जैसन बोले पड़ी अब जइ ने बात छै क कार छै
हँ सखी कारियाके काज त भेटायल छै आ ओही काम त निपटाबै छियै
हुँ
कार्यके कार्ज बड़ी बड़ी नीक छै सखी एक एक पैसा जोड़के देह देवे छै कार्य
हँ जे तऽ बात है तऽ नीक कहै छै सखी हम ओ तऽ जे खाना उना खा के पका उका के खा पी के बैठे छियै तनी सोचे छीयै तनी करिया उरिया के काज निपटा लेबे छियै
हँ
ह ई तऽ छै सखि आउर हमे कि की करै छियै तनी करिय काज इतना नीक छै कि तनी अभी फोन फ्रेड वला काज मिलल छै ने तऽ सोचे छियै कि अपन सखी लोक से तनि बातचीत भी हो जाइ छै आ तऽ कनि कार्य क काज नीपट जाइ छै
हँ सखी
शासकी हमारे आरके कोन है फोन आ रहल छै तऽ बादमे बात करै छियै
ठीक छै ठीक छै